हेलो
हँ प्रणाम की हाल चाल छै
सात
हँ खुश रहू की करे रहै ओ हमे तऽअभी राज आल छी ह कची मे आयल छी अहाँ कतऽ छी
हमहूँ राँचीये मे छी
अहाँ ओ अहाँ राँचीये मे छी
मोराबादी
बताउ फोन के केहन दुनिया होइ छै जे एके जगह लोग रहै छै लेकिन ओहो नहि पता रहै हइ सामने वलााके कि हँ यहीं छी हम तो सोचे रही जेाँ बिहारेमे छी
नहि नहि हमहूँ राँचीये मे छी आओर घर परिवार मे सब सब ठीक अ छै
हँ हमरो घर परिवारमे सभ ठीक छथिन बाल बच्चा बुतरू सभ सभ एकदम मजामे छै
हँ हँ सब बच्चा के गर्मी छुट्टी चल रहले छै बच्चा लोग परेशानो कर रहले छी
हमर अहाँके परेशानी ओकर आरके मजा
हँ
हमे यर सुबह सुबह उठू साफ साफ सफाइ करू घर खाना नाास्ता मे लगल रहुर खाली परेशान करे मे लगल
हँ दिन भरि खाने किचने मे बि बिताबै कभी मम्मी उ बना दो मम्मी उ बना द हेलो
तऽ खाली ओकर आरके डिमा्ड े होइ छै आइ चाही तइो चाही तइो चाही एकर आारके आदतो तऽ ऐहन भय गेले हन फ्रेच फ्राज खेताै तऽ मैगी खेताै तऽ खेत पिज्जा खेते कते बाहर के खिलेबै तऽ घरे मे लोग बना ले छै तऽ घर के तऽ खाना ह रहै्य मम्मी रोज रोटी सब्जी बनात रहती ओ भात बनातीी रहती हो इह सब कहक खायके तऽ पड़े के होइ छै ने क तऽ बाहर के खाना खेै तल फल खेतै बाहर के जते खाना होइ छै ने सब तले फले होत ना अभी तऽ ई सब हमरा नाक दम करले छै मम्मी कहीं घूमने चली
हँ तऽ कहाँ जा रहल छी घूमय लए
ओएहे सोचलियै हन देखु ने बिहार मे रहे छी लेकिन हमर अपन खास मौसी सीतामढ़ी मे बिह बिहल छथि लेकिन तैयो सीतामढ़ी न घुमली हम
आ
तऽ सोचली तनि ओहो बुला रहलखिन हेँ जे आउ तनि आम लीचीके मौसम भेल छै तऽ
हँ एक दिनमे तऽ लीची आम खाायके चाही
तब एकेगो तो मौसम आबे छै ओहो में मन मना के नहि खेबै तऽ की खयबै ओहोमे ओकरा अपन खूब गाछी है हमर मौसी के
अच्छा घरे मे गाछी हइ
घरे में ह खूब बड़का बड़का गाछी सब है तऽ अपन तोड़ के वहां से सब मंगालक मंगेलक अपन घरमे आयल अपन खयली तरह तरहके आम सभ रहल
हमरो घर के बगल मे लग हमरे छतुआ पे सब लीचिया झुकल छै तऽ बचपन लोग चढ़ चढ़ के खा हथिन
हँ ओकरा आरके तऽ इहे सब मे मजा आबै छै
हँ लीची चाही आम चाही
तऽ बताउ अभी हमरो ई बोल रहलखिन हेन जे गाछी अथी य सीतामढ़ी मे चलैके छी तऽ सीतामढ़ी के प्लान बनायल छी तनी ओकरे बारेमे पता करली जे सीतामढ़ी मे कहाँ जायके छै तऽ तनि वहाँ जनक नन्दिन के वहाँ पर जन्म स्थान छै
ओ ह बच्चा लोगके तनि इहो सब घुमाबे के छै
त सब जगह तऽ एने ओन्ने तऽ घुमबे करै छै लेकिन सोचलियै जे तनि कोनो ऐसनी ह वाटर पार्क तऽ हो वाटर पार्क अपन घूमि चल एलै सब बीच मे जे कतना गर्मी कर ले रहै एते गर्मी करले रहै ज ओहे मे गेल रहिए वाटर पार्क
तनी बच्चा लोग भी जाइते जानथिन तब ने
तऽ सब जगह जाना ही तऽ जरूरी छै ने नहि घुमते फिरत तऽ कुआं के मेंकढ़ जैसन भए जेतै
हँ
थोड़ा बाहरो के जानकारी से सब होयके चाही वाटर पार्क तऽ गेली रहै हूँ बहिनी वाटर पार्क गेली रहा बड़ा मतलब सिर मजा तऽ बहुत आएल बहुत मजा बहुत मजा आयल लेकिन ओएह सिरदर्द भी ओतबे अऐली ओकर बाद जाड़ बोखार सब पकड़ल बच्चा आर के बोखार जाड़ सर्दी जुकाम सब एतय भऽ गेल जे की बताउ सबके तबियत भै गेल खराब सीतामढ़ी जायके कब क रहै तऽअभी के फेरो प्लान कैंसल कर क वॉटर पार्क गेली वहाँ से एयली तब कुछ दिन बाद जाय के प्लान भेल छै वहाँ गेली खूब मजा एले एते राइड रेन डांस आं बताउ यहाँ तऽ पानी दुनिया मे सुख देखिखल जा रहल है सारा पानि वहीं बहि रहलै हन ह कतेक इलाका है जहाँ पानी नहि मिल रहल
हँ बहुत जगह तऽ पानी अभी मिले नहि रहल छै कितना दिक्कत मे आदमी लोग रहल
आ वाटर पार्क पानि पानि पानि ह पानि छै तऽ पानि क्य
पानी के खाली बर्बादी हइ मौज मस्त हँ बर्बादी कर रहल छै की खाली पैसा लूट छै वहाँ पे
पैसा पैसा तऽ बताउ ने सोचलियै जे हमर पतिदेवके संडे के छुट्टी भेल छै तऽ संडे कहीजै वीकडेज मे तै जथििन ने तऽ चलू पतिदेव संडे के ही जाइ छी रविवार के गेलेम टिकट के दाम दूगुना भा गेले
ओ
जे टिकट दू सए ढ़ाई सए मे रहै से वहाँ पाँच सए छओ सए काम दऽ रहल छै
ओ एगो आदमीेके
तऽ हजार रुपआ के तऽ खाली ट एक हजार के तऽ हमरे दुनू प्राणी के टिकट भेल के तऽ ई बोल पाँच सए पाँच सए टिकट लिके छ सए बोे रहे आ बच्चा आरके तीन तीन सललके अंडर एज रहै तऽ सोलह सए के तऽ अहाँके खाली टिकटे भए गेल
ओ
खान पान एते महगा बहिन जी की बताउ ओते महंगा जे लेज कुरकुरे जे अहाँके दस रुपआ के जे पैकेट मिलै छै से अन्दर पन्द्रह रुपआ के दऽ रहल छै बताउ एतबो तो धाँधलीबाजी एतबो तो लूट नहि ने मचबे के चाही
हँ
कपड़ा कपड़ा भी वही देत ई त बढिंआ छै एगो बाक बच्चा आके सर्फ आर के भी ध्यान रखले रहै सुरक्षा के पूरा ध्यान रखले छलै वहाँ परट्यूब वगैरह देले छले जे बच्चा डूबै नहि ओकर आर के अपन अलग रहै उमर के हिसाबसँ अलग अपन स्विमिंग बोल देल रहे वहाँ
अलग अलग व्यवस्था होइ छै वहाँपे
हँ बढ़िआँ छल लेकिन ववस्ा त छलै पैसा ओते लेल छलै
हँ व्यवस्था तऽ देते ने
व्यवस्था तऽ दैए के पड़तै खाय पियए ला लेकिन छनिि गेलहु खरीद तऽ लेलू लेकिन मोहन हमरा अन्दर से बड़ा दुखी भऽ गेल कि जहाँ हम पचास रुपए के खेच य दस रूप के सए रुपआ के हम खा रहल छी दुूगुना दाम त फेर उक रहह तो बच्च बच्चा के अपना अपना अपना के कंट्रोल करली बच्चा आरके अपन खिला लेलियै ओकरा भूख कते बर्दाश्त करतै बा बच्चा सब बच्चा बच्चन सबके तऽ खेल आबी के पड़ै छै फेर बाहर आ कऽ अपन अपन फेन हमे आर बाहर एयली तब बढ़िआं से अपन खाना पीना खयली सुबह से शाम तऽ बित देली वॉटर पार्क मे खूब भीडियो वडियो बनैली रल्स आर बनैली आजकल तऽ रल्सो आर खूब ने बनै छै
आजकल तऽ रील्स बनै छै सब लड़का लड़की बीजी हो गेल छै रीलसे मे
अरे की बताउ कपल आर जायल रहै नया नया जकर शां भेल छलै इहे बात ओ जे आयल छलै मतलब एहन ओर अशलीलता कही कही फैला देल छलै ने जे शरमा जाय रही हमे आर तनी मुह फेरलेत एना बात नै एतबो नै एडवानंस होय के चाही बताउ तऽ तनि तनी त मतलब पारिवारिक जगह हय वहाँ पर तऽ सार्वजनिक जगह पर ई सब चीज नै ने करेके चाही हां अ वहाँ पर बूढ़ो बुज पुरे ऐल छै बत त वहे से बाप माय के उम्र के लोक। सब हय सास ससुर के उमर के लोक सब छलै ओकरा आर के सामने एना असलिलता हें बताउ तऽ उ आर अपन लगल छै हमहीं आर अपन रस्ता नैप लै छलियै। की करिए, की करतै उहे सब अ बच्चा बुतरु सब मम्मी देखो -
मगर बच्चा आर के अहां की स बतेबै जे उ की हो रहल‌ छलै वहाँ पर अ तनी बच्चा आर के भी तनी बचबे के पड़े छै जब इ
हँ बच्चा लोको की जनतै क की हो रहल छै।
तऽ आकर्षित हो जाताैऽ ओहो मे दिक्क
हँ बच लोग शुरू हो जेतै।
लेकिन हँ आओर सब मिल क मजा तऽ खूब एले। बच्चो आर खूब मजा करलक हे।। लेकिन ओकर बाद वहां खर्चा भेलाके बाद हमरा डक्टरो के पास खर्चा करैके पड़लै हमर बे बेटीके तऽ खूब तेज बुखार भऽ गेलै। एकरा जे बोखार होयत ने तऽ जल्दी ठीको नहि होइ। इएह लेल हम डरे छी सर्दी जो काम बोखार छै घरोमे खूब पानी से खेल-
हँ बाहरो पानि से खेला ओ अच्छा पानि न न होय छै।
जमल पानी कहाँके अच्छा हो पता नहि रोज बोलै तऽ छलै जे हँ हम हमे आर रोज बदलै छियै। के जानै छै की करै छै नहि करै छै सब तरह के आदमी केकरा की चरम रोग केकरा की मोन तऽ मानय नहि छै लेकिन बच्चा आर के जिद मे
हँ बच्चा लोग जो कर। तै ओ करहीं पड़तै।
करही के पड़े छै मन नहि मानै छै तैयो लेकिन करही के पड़े छै की करि सकैत छै।
हूँ
ह हमूँ आर गेल रही अभी डॉक्टर के यहाँ से ऐली हन। दबाइ बीरो सब करा क अपन बच बच्चा बूतरू के हमरो तनी सर्दी जुकाम भा गेलै हमरा आर कें त केनो नुस्ख नुस्खा भी अपना के ठीक हो जाइ छी
हँ बच्चा लोको देशी नुस्खा नए ने अपनेतय।
न खेतैय मम्मी की द रहल छीहिन् हमे ई सब नहि खााय छियै। हँ
तनी आदि आदि उदीेके चाय बना के पी लेवे छी बच्चा लोग थोड़े न पीते ई सब।
तऽ ओ आर न पीतै ओकरा आरके तऽ सुगन्धो दुर्गन्धो लगै छै ने नाके बन्द करत हँ एकरा लेल तऽ उह रामबान इलाज छै नाकसँ बहर बह बहतै तैयो आइसक्रीम खेतै की बो लैके छैे ऐकरा आर ठीक छै तऽ बहिनी बहुत देर बात कह देलियौ अहाँके बुझाय लेल कह देलियौ फेर कखनो बात करैत छी ठीक छै प्रणाम प्रणाम